हँ, ठीक छै अपन बता
हँ, ठीक छै, अहाँकेँ की होइत छै
अहाँकेँ कुछ न होइ छै व घूमे छै
ओ अहाँकेँ खाना हो गेल छै
हँ अहाँकेँ खाना हो गेल छै
कि खैले छियै।
वहा रोटी सब्जी खैली छियै
ओ आर हँ, खाना हो गेल छै अहाँकेँ गर्मी छुट्टी पड़ैत छै
हँ अहाँकेँ गरबी छुट्टी पड़ै छै
अहाँकेँ गर्मी यहाँ पड़ैत छै
हँ, इधर भी पड़ै छै
आओर अहाँकेँ गर्मीमे कहाँ घूमय जायके प्लान छै
मिरचाई पड़ै छै शिमला
ओ ई त बहुत अच्छा बात छै, तऽ हमरो ले चलबै शिमला
हँ रगो के ले जाब छै
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै अहाँकेँ खानामे कि की भेल छै।
खानामे रोटी सब्जी भेल छै।
ई तऽ बहुत अच्छा बात छै। तर अहाँकेँ आमके बगीचा छै
हँ आमके बगीचा छै आओर लीचीके बगीचा भी है।
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै, अहाँकेँ आम के बगीचा छै अहाँकेँ आम फड़ल छै
हँ, आम फड़ल छै।
तऽ अहाँकेँ कए गो आमके पेड़ छै।
आठ नओ आम के पड़ैत छै।
इ ते बहुत अच्छा बात छै, कि अहाँकेँ एठ न गो आम के पेड़ छै तब अहाँकेँ सभ आम फड़ल छै
हँ, आम फड़ल छै।
ओ।
रौआ आमके पेड़ छै।
हँ, हमरो आमके पेड़ छै।
रौआ के गो आम के पेड़ छै
हमर तऽ हइ दस गो आम के पेड़ आ दसो फड़ल छै, अहाँकेँ यह जामुनक के पेड़ छै
हँ, एगो जामुनके पेड़ भी छै।
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै, तऽ अहाँकेँ यहाँ जामुन के
हँ, आम जामुन के पेड़ फड़ल छै।
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै।
रौआ केगो के है जामुन के पेड़ है
नहि हमरा यहाँ तऽ जामुन के पेड़ न छै, एगो रहलै तऽ सूख गेल छै, तऽ नहि दोसर पेड़ लगाबै के सोचैत छियै अहाँकेँ यहाँ छोट पेड़ छै।
हँ, एगो छोट पेड़ छै हमरा के यहा
ओ तऽ अपने के यहाँ देबै तऽ हम लगा लैतियै
हँ तऽ रौआ किदे दे छै
ई तऽ बहुत अच्छा बात छै, कि यहाँ हमरा के मदद करबै छै। तब अहाँकेँ लीची के पेड़ छै
हँ, लीची के पेड़ छै, पाँंच छओ गो लीची के पेड़ छै।
हूँ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै, तऽ अहाँकेँ लीची फड़ल रहलै छै
हँ, लीची फल रह छै।
हू। हँ, हमरो यहाँ लीचीके पेड़ छै। आओर अहाँकेँ कि कि के पेड़ छै
आह कदम के पेड़ भी छै
अहाँकेँ कदम के पेड़ छै
हँ कदम क पेड़ छै अहाँकेँ कदमके पेड़ छै।
हँ हमरो यहाँ कदम के पेड़ छै, अहाँकेँ कदम खाय मे कैसन लागै छै।
कदम खायमे अच्छा लगै छै।
तऽ अहाँकेँ खट्टा नहि लगैत छै कदम तऽ बहुत खट्टा होकैत छै।
हँ, खटा लागै छै।
अहाँकेँ कदमके चटनी खैले छिय।
न कदम कऽ चटनी न खइ छै
ई कदम के जे चटनी होइ छै, ई बिहार मे बहुत प्रचलित छै। अहाँकेँ पता छै।
हँ, बिहार मे ई प्रचलद्ध छै कदम के
हँ। आओर अहाँकेँ खानामे कथि कथि बनाबै अबैत छै
खाना मे हमरा बनाबै छै, रोटी भुजिया। चावल दाल सब्जी पापड़ बनाब आबे छै।
ओ।
रौआ खाना मे कथि बनाबे आबै छै।
हमरो खानामे बहुत किछु बनाब मे आबे छै दाल भात चोखा।
तऽ एक बार गर्मीमे कहाँ जायके प्लन छै।
एहि बार गर्मीमे तऽ सोचै छिये कि शिमला जायके सोचै छी अहाँकेँ शिमला जयबै साथमे
हँ, अगर रौआ ले चलब तऽ हम साथ मे चलब
हँ, तऽ जरूर ले चलबै अहाँकेँ शिमला घूमे अहाँकेँ गर्मी छुट्टी कितना दिनक के भेल छै
गर्मी छुट्टी एक महीना के होइ छै।
ओ हमरो एक महिना गर्मी छुट्टी भेल छै।
तऽ अहाँ हमरा के शिमला ले ले चलबै
हँ अहाँकेँ जरूर ले चलबै हम शिमला
तऽ हमरा ले चलब शिमला
जरूर लै चलबै। आर अहाँकेँ खानामे कि कि बना लेबै छी
खाना मे रोटी भुजिया आर चावल दाल। सब्जी पापड़ तिलौरी ई सभ बना लै छै।
हई तऽ बहुत अच्छा बात छै।
रौआ कथि कथि बनाले छै।
हमहूँ सभकिछु बना लेबै छी। हमरो चावल दली पुलव खीर कचौड़ी ई सभ बना लै छै।
हँ रौआ मटर पनीर के सब्जी बना आल छै
हँ हमरा तऽ मटर पनीर के सब्जी बनाबे अबै छै, अहाँकेँ मटर पनीरके सब्जी बनाबे अबैत छै
हँ मटर पनिर के सब्जी बना आबै छै।
ह
तब खानामे रौआ क्या क्या पसन्द छै।
खानामे तऽ हमरो सभ चीज बनाब अबै छै अहाँकेँ आओर खाना मे कथि कथि बनायल अबै छै।
खाना मे कचौड़ी पुलाव। और खीर मटर पनीर के सब्जी ई सभ बनायले छै।
ई तऽ बहुत अच्छा बात छै। अहाँकेँ मटर पनीर के सब्जी सचोमे बनाबै आब जाइत छै।
हँ, बना दे छै। रौआ कथि कथि बदव दै छै।
हमहूँ मटर पनीर के सब्जी बना लेबै छी अहाँकेँ घरके खाना अच्छा लगै छै, कि बाहर के खाना
हमरा तऽ जादा घर के खाना अच्छा लागे छै। कियाकि बाहरके खाना खाय से तबियत खराब हो जाइ छै।
अहाँकेँ तऽ बहुत अच्छा बात कहले छियै घरके खाना सेहतके लेल ठीक होइ छै। आ बाहरके खाना सेहत के लेल हानिकार कऽ होइत छै तऽ अहाँके घरमे सभ कुछ बना लैत छिये खुदे की
हँ घर मे सब कुछ बना ले छै और अहाँ का का बना देबे छै
हमहुँ सबकिछु बना लेबै छियै
तऽ इ गर्मी छुट्टी मऽ कहाँ जायके प्लान छिय
गर्मी छुटीमे तऽ सोचै छिय चिड़ियाघर घुमै जाइके ह अहाँ साथमे ले चलबै चिड़ियाघर
हँ साथमे ले चलबै चिड़ियाघर
हम जरूर चलबै चिड़ियाघर अहाँके चिड़ियाघरमे कथी कथी जानवर देखैके पसन्द छै
चिड़िया घरमे शेर बाघ चीता जिराफ ई सब देखै कऽ पसन्द छै
ई तऽ बहुत अच्छा बात छै अहाँके चीता पसन्द छै देखैके
हँ चीता पसन्द छै देखेके
अहाँके शेर कहियौ असलीमे देखले छियै कि नहि
असली मऽ देखले छियै चिड़िया घर गेले छिय तऽ हम देखले छियै
हू आओर अहाँके खानामे सभ चीज बनाबै आ जाइ छै की
हँ खाना मे सब कुछ बना आबै छै जैसे की चावल दाल सब्जी ओर रोटी ई सब बना लेइ छी
बहुत अच्छा बात छै कि अहाँके सब चीज बनाबै आ जाइ छै आओर अहाँके आओर सभ कथी कथी बना लै छी अपनासँ
अपनासँ कचौड़ी भी बना ले छियै आओर खीर भी ओर सब्जी भी
ओ ई तऽ बहुत अच्छा बात छै
तब आहाँ क खीर बनाबे आ जाइ छै
हँ हँ खिर बना
खीर बनाबल आय जाय छेंय बहुत अच्छा बात छै यहाँके
हँ खीर बना आ जाय छै
अहाँके सेबई क खीर अच्छा लगै छै कि चावल कऽ
ज्यदातर सेवई के खीर अच्छा लागे छै
हू हमरा तऽ चावलके खीर अच्छा लागै छै
चावलके खीर बनावल रोआ आ जाइ छै
हँ हमर तऽ चावलके खीर बना आ जाइत छै अहाँके ना आबै छै की
ह ओते न आबे छै चावल कऽ खीर बनावल
ठीक बताऽ अहाँके हम सिखा देबै छी कि चावलके कैसे बनै छै
ठीक से रुआ हमरा सिखा देेब की चावल के खीर कैसे बनेनाय ठीक बा